हलो, हलो भाऊ आवाज़ नथी अचे तव्हांजी।
हाणे अचे थी?
हाणे आई आए, हा हा हाणे अचे थी जय झूलेलाल। केड़ो हाल चाल? बस मां ठीक आयां, तव्हां ॿुधायो मज़े में? मूं पहिरीं बि तव्हांखे कॉल कयो, हा हा तव्हां खादी? असांजो बि थी वियो, मां तव्हांखे पेहिरीं बि कॉल कयो पर तव्हां त बिज़ी हूंदा, न न चवंदा आहिनि की रो टी खाइण खे भाऊ मुंजी ॻाल्हि बि त ॿुधी वठ, ॿुधण जो मौक़ो त ॾे हिक ई सुवाल खे टे टे भेरा पुछीं पियो पाणी ढुकु पीतव पाणी ढुकु पीतव? न पर जवाब बि त ॾियणु ॾे।
हा,
बराबर, वॾा चवंदा आहिन साइंस चए थी। डॉक्टर चवनि था की रोटी खाइण खां तुरंत पो पाणी न पीअण घुरिजे। मेक्टाबॉलिन्स। तियन ते असर पवंदो आहे अधि कलाकु तरसी करे पाणी पीअण घुरिजे। त इन करे मूं हाली पाणी न पीतो आहे, अधु कलाकु जीअं ई थींदो न पो पी वठंदसि, त मां तव्हांखे बि इहई सलाह ॾींदस ऐं जॾे ता मानी खाओ न?
हा
घटि में घटि पंद्रहं वीह मिंट अधु कलाकु खण तव्हांखे तरसणु घुरिजे, तंहिंखा पो। पोइ ई पाणी पीअण, ही तव्हांजी सिहत जे बाबति ॾाढो सुठो तव।
पर चवंदा आहिनि, भई वधीक न पीजे हिकु ढुकु पी सघऊं ता। मीन्स
हू विच में
विच में।
जीअं ॿ फुल्का खाओ ता? हिकु फुल्को खाधव, त हिकु डुकु पी वठो, पो वरी मानी खाओ ता न त यानी थींदो ईय चया पचय क्रिया जीअं बाइल जूं रिलीस थींदा ईन न बोडी मां, रोटी खाधी सीं, ता जठरा मी ॼेकी पंहिंजे स्टमक पेट में हूंदी आहे न, हू। कमु करणु लॻंदी आहे, पो जॾहिं हूअ कमु कंदी आ न हा उह ज्वलंत थी वेंदी आहे पंहिंजी रोटी जे हाजमे जे लाइ, ऐं वरी असां हुन जे मथा पाणी पीयदा आहियूं न, हुअ जठराअग्नि थोडी घटिजी वेंदी आहे, तंहिं करे जो पाचन आहे न असांजे खाधे जो ॼेको असां खाधो आहे उन मां ॼेका प्रोपर न्यूट्रीएंंस वाइटामिन्स कतिरी बि सुठी ताक़त वारी शयूं आहिनि न, हू शरीर खे न लॻंदियूं आहिनि। हू वेस्ट मे वेंदियूं हली आहिनि। तंहिं करे ॾाढो सुठो खाधे जो हिकिड़ो रूल ठाहे वठो, पाण घर में बि सभिनि खे ॿुध ठाहिजो। की रोटी खाइण खे पूरे अधु कलाकु खां पो ई पाणी पीअनि। ऐं थदो पाणी त असुलु न पीजे।
असां त ॿाएतालीहनि मिंटनि खां पो पीहंदा आहियूं, ॿाएतालीहनि मिंटनि खां पो वणे ओतिरो पाणी पीयो, हो जेतिरो वधीक पींयदव ओतिरो सुठो।
ऐं थदो पाणी त असुलु न पीजे।
जी न न।
तव्हां पहंदा हूंदा थदो पाणी?
न पीअंदो आहियां।
बढ़िया कंदा आहियो, अॼुकल्ह त रिसर्च बि चए पई की ताज़ेरो गुनगुनो पाणी पीयो या मट में रख थ रखी करे थदो कयल पाणी पियो, फ्रिज वारो पाणी बि सिहत जे लाइ गले जे लाइ सुठो कोन्हे।
असां फ्रिज जो पाणी उन्हारे में बि न पीअंदा आहियूं।
छा ॻाल्हि ता कयो, हीअं त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, हीअं त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे।
असां ॼेको हिकु त घाघर में रखियल पाणी या मटके जो पाणी पीअंदायूं।
हा मट जो पाणी त तमामु सुठो तव, छोकी उ ने असुल हुन में नंढा नंढा ॼेका छेद त हूंदा ही न, ॿाहिरि जी हवा खे खीचे करे
जी
पो हुन पाणी खे थधो कंदा आहिनि। त उहो त ॾाढो सुठो आहे। ॿियो ॿुधायो?
हाणे हिकु ॻाल मां मूंखे ॿुधायो, जीअं असां चऊं था, पाणीअ ढुक पीतोव इहो पुछण जो कारण मुंजो छा हुअव ख़बर अथव नंढिड़ा ॿ ॿ ॿ ट्रे सेंटेंस याद कया घणे, जेके जीअ असां हिन में चवंदा आहिन, वॾनि में चवंदा आहिन के हाणे अचां पियो त मम्मीअ चयईं हा सनानु ढुक करे वंञ त थोड़ो फ्रेश लॻंदइ, निंड्र मां उथयो आंहीं त सनानु ढुक करे वंञ त फ्रेश लॻंदई।
हा
ॿियो वरी चवंदा आहिन, रोटीअ ॻिरहो खाई वंञु।
हा ठीकु आहे, बराबर।
त अहिड़ो अहिड़ा हिकु ॿ सेंटेंस ॿुधायो तहांखे याद हुजनि त।
कमु कयईं?
न इअं न, न इअ न, इ न, इअ न, इअं न, हे जी ह सनानु ॾुक चवंदा आहिन, त न सनानु ॾुक या पाणी ढुक पी वंञु। ऐं रोटी अ ॻिरओ खाई, हा।
अच्छा ही नंढा नंढी सिटियूं, तव्हां खाधे जे
हा
हू त तमामु, ॾिसो ई पंहिंजी सिंधी बि हर स्टेट में, हाणे जीअं तव्हां नागपुर जा आओ न भाऊ?
अकोला
त हा अकोला, हीउ केड़े पासे पवंदो आ, नागपुर पासे न?
हा, नागपुर खां ॿ सौ किलोमीटर परे।
अंञा बि ॿ सौ किलोमीटर पररे, त मां आहियां हिते यूपी उत्तर प्रदेश जी त तव्हां ॾिसंदा न हू वॾा त वॾा चवंदा हुआ कि घाट- घाट जो पाणी मटजंदो आहे, कोस कोस जो पाणी मटिजंदी आहे।
हा
त हि ज़रूरी कोन आहे त जेकी भाषा तव्हां तेॾे ॻाल्हाई वेंदी आहे ओड़ा ई अखर असां बि हिते ॻाल्हायूं, हा सिंधी ॿ आहे, पर बेसिक जेका सेंटेंस आहिन न हू तव्हांखे हर हंधि थोड़ा घणा त मुख़्तलिफ़ ई मिलंदव।
जी
साॻियां साॻियां न मिलंदव, पर हा ॾाढी मिठी ॿोली ॿोली आहे। पंहिंजी तव्हांजे वात तां ई सिटूं ॿुधी करे ॾाढो मूंखे पंहिंजे बचपन जी माउ जी याद पई अचे, उहा बि चवंदी हुई।
जी जी जी
पाणी ढुक लाए अचु, टिकरी सां सनानु सीअउ में चवंदी हुई, टिकरी सनानु, मुहुं सनानु।
हा
टेकरींदा आहिन, सिज्झ ते जल चाढ़, अहिड़ा हूंदा। कम वारियूं त घणी, मम्मी ॿ चवंदी हुई।
ॿियो ॿुधायो तव्हांजे घर में सभु ठीकु आहिन?
सभु ठीकु आहिंन।
अच्छा तव्हांजे हिन में उते जे असांजी यूपी जे एक्सेंट में ऐं तव्हांजे हुते नागपुर खां बि ॿ सौ किलोमीटर अॻिते जे ॻाल्हाइण में ब थोरो घणो सिंधी में फ़र्क़ु आहे की साॻियो ई लॻंदो आहे तव्हांखे।
साॻियो ई आह पर कुझु कुझु कुझु कुझु तव्हां वि जेको ॻाल्हाईायो उह थोरो अलॻि ॻाल्हाईंदंदो आह, असां हिते न ॻाल्हाईंदा आयूं।
हाणे मूंखे यादि नथो अचे
उह थी वेंदो आहे। पर न वाक़ई में अथव थोरो घणो फ़र्क़ु आहे। माना बेसिक अगरि ॾिसंदा न हू त साॻिया ई आहिन पर ॿुधण में चाहे कोई बि स्टेट हुजे भाषा भाव आहे त पोइ सभु सम्झ में थो अची वञे पोइ हर भाषा मिठी तव्हां सां ॻाल्हायां पई ई वणे पियो मूंखे।।
सिंधी, सिंधीअ जहिॾी त भाषा ई न आहे न पूरी दुनिया में।
हा हिन में सभिनि खां वधीक अखर आहिन न।
हा।
जीवे हुनखे चूस कवारा ए ॿिया कहिॾा चइबा आहिनि लीक वारा।
लिक वारा।
हा ॾिसो मूंखे बि ॼाण आहे न।
ॾाढी अथव।
न न ॾाढी त कोन्हे। तव्हां खां ई सिखी आहियां। सिंधी में न, न अगरि ॾिठो वञे भाऊ तव्हांजी सिंधी तमामु कमानण तव्हांजो बहितरीनु अथव। अखरनि ते शुद्ध लिपीअ ते मां तव्हांखे ॾिठो आहे, जॾहिं तव्हां कंहिं कंहिं माल हिंदी जा गाना, सिंधी में ट्रांसलेट करे ग्रुप में मोकिलींदा आयो। तो हु पढ़ण में मूंखे ॾाढो वणंदो मज़ो ईंदो आहे तव्हां हींअर पहिरीं बि त ॿ लाइनूं कहिॾे गाने जी लिखी हुई न कहिॾी लिखी हुई ॿुधायो त मूंखे अञा हिन हफ़्ते पिछले हफ़्ते ई ग्रुप में कंहिं गाने जी सिटियूं हवा जे मथां हुयूं।
मूंखे यादि न थियो अचे हिकु बक़ी अॼु कल्ह राति जो लिखियो आहे दरिया शाह, दरिया शाह।
अच्छा, ॿुधायो?
दरिया शाह दरिया शाह दरिया शाह, दरिया शाह। पढड़यल जो आसरो आही। कटाई क जे चाही, असांजो अर्ज सुन साईं, दरिया शाह दरिया शाह, दरिया शाह, दरिया शाह। दरियाशाह दरिया शाह
शानदार! तव्हांजो आवाज़ बि ॾाढो मिठो अथव। ही बि दात हर कोई न थो रखे। केखे -केखे ही, ही लिखणनि जी बि कला थींदी आहे पंहिंजी भाषा खे अॻिते वधाइंण जे लाय ॾिसो वन कंहिंजे मन में ख़यालु ईंदो की हिंदी गाननि खे बि असां पंहिंजे गाने में सिंधी लिपीअ में देवनागरीअ में तर्ज़ुमो करे ता सघूं आहे की न, ऐं ॿुधण में बि कहिड़ो सुठो तो लॻे पर ईअं थव तव्हांजो आवाज़ बि, ॼण सरस्वती मां जो वरदान अथव। ॾाढी मिठी सुरीली आवाज़ अथव तव्हांजी।
जी- जी लख थोरा।
त पो तव्हां ईअं छो नथा कयो, की जो ख़ाली तव्हां रुॻो लिखो ता लिखी करे, उन खे ईअं ई ॻाए करे बि ग्रुप में मोकिलियो न
अॻिते उहो बि कंदुसि।
हा पांण सम्झ में बि ईंदो, ऐं वणंदो बि।
जी- जी -जी
न वाक़ई में, मां मज़ाक नथी कयां। तव्हांजो ॻाल्हाइण ॾाढो मिठो अथव, तव्हां ॾिसंदा न आवाज़ु तव्हांजो ॾाढो सुरीलो अथ अथव मां तव्हांखे कोई हिंदी गानो ॿुधायां, त तव्हां हुनजो तर्ज़ुमो करे ग्रुप में मोक कलींदा
हा, छो न ज़रूरु, हिक ॻाल्हि ॿुधायांव जेको वॉकेबुलरी चवंदा आहिनि न असां
हा।
त जॾहिं असां छा कंदा आहियूं, हिकु मां छा कंदो् आहियां हिंदीअ में कोई अं सेंटेंस हुजे उनखे ॼयाणी वांणी, हुन जो तर्जुमो कंदो आहियां सिंधीअ में त उन्ह लाए मुखे अख़र ॻोल्हिणा पवंदा हिनि, भई हिन खे च हिन खे छा चइबो
अच्छा।
त उन्हजे करे मुंहिंजो अख़रु ज्ञान वधंदो आ उन्हजे करे अंञां।
ॾिसु कहिड़ो न सुठो बढ़िया कहिड़ो दिमाग़ु वारो आइडियो लॻायो थव इन्ह ॻाल्हि ते।
त उन्हजे करे कीअं न, हा ॻोल्हणो- ॻोल्हणो पवंदो आ न हाणे मुखे न अचे ख़्याल में त वरी पो मास्तर साहिब खां पुछो
न न हीअ ॻाल्हि मुखे ख़बर तव ॾाढी वणीं मुखे बि जंहिं महिल वक़्त वक़्तु मिलंदो आहे न मां भले एतिरो
मां, मां चवां तो तव्हां देवनागरी सिंधी ग्रुप में अचो अंएं हिक लाइन लिखंदा कयो हिक सिट उहो लिखंदव त तव्हां, ऑटोमैटिक अंञां सुठा थींदा वेंदव।
कोशिशि त मुंहिंजी रव्हंदी भाऊ।
त हिक सिट लिखण खे घणीं देरि लॻंदी आ। अंएं हिक ॻाल्हि ॿुधायांव छा ॾिसो न -न ॿुधो, हिक ॻाल्हि ॿुधायांव तो जेतिरो तव्हां लिखंदा वेंदव न त आटोमेटिक उन्ह में स्पेल अची वेंदो अथव पांणई, त जेको असां लिखंदा वेंदासी पांणई -पाणई ओ अची वेंदो आ त असांखे ओतिरो टाइम लॻंदो ई कोन्हे हुन में फेल जे करे जेको असां हमेशा नृत ते लिखूं ता न त उहो ऑटोमैटिक ईंदो रहंदो आ गॾु त असांजो जल्दी थींदो आ। मांखे हिकु सम्झ इअ हिकु पैराग्राफ बि लिखणो हूंदो आहे त मुंहिंजे पंजे मिंट इन खां वधीक न लॻंदाइन।
ही त तमामु सुठो। भाऊ तव्हांजो ईॻ मां चवणु मञदसि, हलो मूं तव्हांजो चङो वक़्तु वरितो, वरी ॻाल्हाईंदासीं, ध्यानु रखिजो सॼे सभिनि खे मुंहिंजो जय झूलेलाल चइजो।
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भईया।